हेलो
की हाल चाल छै
निकेे य अपन बतबू बड़ा दिन के बाद याद करलियै
भुलि गेल रहियै कि
भोले वाला लोग थोड़ी छियै
तऽ लाग लागल जेना भुलि गेलियै बहुत दिन के बाद ने याद करलियै अहाँ
नय नय नय कोनो बात नय कहू आओर सब बाजू आंहा सब छियै न घरे आर मे सभ कोई ठीक छियै न आब सादी मे गेलखिन हें न तब बुझते आहां आर के फोन नय करै के है
हँ शादी मे तऽ गेल रहौं फेर आयब गेलौं बरी दिना शादी स
अच्छा बड़ी काल ऐल य हमरा नय रहै मालूम जे ऐतै
तीने दिना रहलहु गाम मे शादी मे चौथा दिन तऽ चलिये आयल रहूँ
हँ हँ लेकिन ई रहे डी गाम गेलहुँ बड़ा दिन केँ बाद सब से मिलना जुलना बातचीत करनाइ आ बहुत दिन मने भाइयो गेल रहै गाँंव केँ शादी उदी गाम केँ बाते जे कुछ अलग रहे या उमंग जे छै गाम केँ उमंग केँ कोइ जोरे नइ य शहर वला शादी मऽ हँ शहर वला शादी मऽ कोनो उमंग नैय नऽ यऽ गाँव वला शादी मे पूरा उमंग यऽ काम यऽ लेकिन उमंगो यऽ मजा आबै य जे माने कामो थकावट नय होइ छै
हँ बोलै छियै
हँ
आओर सब बाजू
आओर सब सब नीके यऽ सब महादेव केँ कृपा यऽ
ओ बाल बच्चा सब ठीक छै नऽ बुच्ची यर
हँ देखो नऽ बुच्ची कऽ भी जे छै अब काइल इसकुल खुइल जैत ओ गर्मी छुट्टी ख म भए गेल
हँ नय - नय, नय - नय इसकुल भेजू ओना घर मे बड बदमा सी करे छै एतऽ बाल बच्चा सब हमरो बहुत बद बदमासी काइल एलै नऽ एते बादमासी करै छै की माथा केँ दर्द बड भए गेले हमरा
नय अपन बुच्ची तऽ नय बदमाशी करै यऽ अच्छा यऽ अपन पढ़ैत लिखैत रहैय बुझलियै
हुँ हमर तऽ बड्ड ब
सब मे हँ से सब मे जे य नऽ हमर बुच्ची बड़ा होशियार बुधिया यऽ अपन पढ़ाई लिखाइ मे रहल बच्चा यऽ तऽ कनिटा तऽ बदमाशी करबे ने करत
उ सब बदमाशी नय करत बच्चा उच्चा तऽ अहाँ करबै से बताबु निक लगत
नय - नय, नय - नय ओ बात तऽ छै लेकिन की करब एते एते नऽ बदमाशी करे छै नऽ कि सर केँ दरद उखाइड़ देय छै
अहाँ नय करै रियै बच्चा मे ब - बदमाशी
नय हमहूँ रैब तऽ छै नऽ हमहूँ आय कभी अपन भाइ भैयारी से नय लड़लियै हमरा सब मिलके ल रहे रही हमर इसकुल मे जे रहेै नऽ हम दू भाइ साथ हमर भाय कऽ कोइ मरे नऽ तऽ हमहु रोए ल रेबइ रोए लगलीयै एना होइ छै हमर - हमर सब मतलब एना रहै
हँ नय तऽ बच्चो अब एहन कोनो बात होइय तऽ आपस मे तऽ लड़ते यऽ लेकिन दोसरके साथ होइए तऽ बच्चा सब खड़ा भए जाइया अपन अपन
बुझलियाय आ बच्चा य तऽ कनिटा लड़ाइ हजार नै भेल तऽ घर मे नीको नै ने लागत कि हँ त घर लागबो नै करत कि घरमे बच्चा य
सबके समहार
अ सब तऽ नीके यए वह शादी ब्याह स एलहु तऽ पूरा देह हाथ चूर रहए पूरा शरीर थकावट भए गेल
ी प
हूँ
ह जीवी इन्जॉयमेंट भए गेलै अहाँ के और की जा आओर सब ठीक छै ने माँ पापा आर घरमे सब ठीक छै ने
हँ एन्ज्वयमेंट भए गेल छै अलग बात छै न आ दोसर बात छै कि गामव के लोक समाचक लोक स मिलनाय
नहि सब ओ जरूरी भए जाइ छै आजकल आजकल सबसे मेल प्रेम करके रख ओ ने तब होय तबे ने खर अहाँ किसी के दौड़बै अहाँ को भी कोइ पूछतै
सही बात छै हमरो एकटा बेटी देलैया एमहर हममे नै जाएत हमर बेटी मे के आएत
छै कि नै
ओइ जाइ छी
हू
हँ
सब सब देखै के चाही सबकुछ समझै के चाही तँ छै आओर कुछ नै छै जिंन्दगी मे यही सब छै
आस की करबै समाजके लए क तऽ आदमीके चलिये लए नै परै छैयै समादे पेट पर दुनिया टिकल य चाहे ओ ग्राम के हुए आखि सहर के हय याँ तब ई छै जेदाम गर मे कनिटा जायदा देखल जाइया शहर मे कनिटा कम चुकि गामो मे त लोग अरे शहरोमे तऽ लोग गामेके लोगमे आब के बैस गेलै थोड़े गाम मटे सहर के लोग शहरे मे रह छै
न न सही बोलय
ह जे केनटा खमबै उमबै छै आ सबसे सब चज शहर मे केँ सब रहे या देखियऔ जे पढ़े वाला य जे बाहर निकल कऽ पड़ि रहल यऽ जे नौकरी चाकरीवला यऽ
वेहै सब किस्म केँ आदमी ने जे छै शहर मे या आब जे ग्रामीण अथी के य जे खेती बाड़ी उऽ रहैया शहरमे ऐकोटा
नै नै
इएह सब कारण जे छै गाँम मे भेल शादी तऽ गेलैं कनिटा देखलौ की विधि व्यवहार होइ छै ह
कालो बच्चा लगल गेले रहें बुच्चियिया आर को लेके गेलिय रहे हें
नै बुच्ची आर केँ लायकेँ नै गेल रहौ एहि कारण कऽ ओ पापा आर नै रहे न तऽ घर में सुन्ना रहे पूरा ऐय कारण जे छै की लय केँ नै गेलो ने तऽ पापा आ रहथि ने तऽ लए देखियए बुच्ची आर कऽ जेना गर्मी छुट्टी रहै तनिटा एन्जॉयमेन्ट भए जेतियै आ तऽ गेलौ तऽ लाबलो गुच्ची आर लऽ आम लाबनै रहौ एक बोरा
कटहल फड़ल रह लेकिन कटहल नै बुझ छै लोग कहलक अपन मिथिला में जे कटहल जतरा कऽ चीज नै छियै आ गाम कऽ लोक सब भी कहलक कटहल लए केँ नै निकली अच्छा नै होइ
यै कारण कटहल नै लेलौ खाली एक बोरा आम जे यऽ लै लेलों चैल एलौ
रहै हमरा आम बढ़आ रहै आम मे स्वाद रहै
आब तऽ जानी छियै बड़ बड़ा बढ़िया
बड सुन्दर रहे अहाँकेँ आम अचार आर
हे यै आचार थाली में देखै छिय घौर बाली जे देखते देखते जे छै जे समय निकैल गेल आचार केना बनतब आब तऽ पाइन ताइन केँ समय
हँ
गेल ओ एकदम दोस के फाटि लेके पूरा फैरिया हमर घरवाली जे अचार हर साल बनाबे। हैं अी पे नहि पने
हा
आई एते सुन्दर कुच्चा बनबे रहे ने जे हमर पप्पा के बहुत नीक लागै रहै एकर हाथ के कुच्चा
अबरीद बुझू ने जे एकद साफ कुच्ची तुच्ची किछु नहि बनल ओनाही रहि गेल सभ
अच्छा कोनो बात नय छै
ठीक छय खलेबय
वए तऽ सोचै छियै काल खना जेइहैए ने कैलऽ खुना एक मने दू चायर पाँच किलो और लाख दू मे पाँच किलो ने दऽ को लाख आ कुच्चा बनवाय दै छि।
मे नहि छै कटा।
देखै छी कि कहय हे घरवाली से बात करै छियय
हा हा एकदम
तऽ लायब देब नहि कहत तऽ फेर कि कहब और सभ अपन बतू सभ नीके यै न
हँ सभ ठीक ठीक रहै कठ हमरा जे छै ने आज पर चक्कर दैय रहल एय
ते हम सुतल नय छीयय बैठल ए छियय तखनएसँ चक्करे फ चक्कर चक्कर भऽ चक्कर दै छै
नहि ओकरा डॉक्टर आ ठीक ठीक ठीक